आँय
हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार की हाल चाल
की हाल चाल
ठीक छै अपन ठीक छै अपन कहू
हँ हमहुँ बढ़ियाँ छी तखन मिथिला कऽ हाल चाल की छै
मिथिलाके हाल चाल बहुत सुन्दर चलि रहल हय सब तरफ से हमरा सबके तऽ गाममे एकटा कामख्या मन्दिर यऽ जानकारी यऽ ओकर बारेमे
अच्छा मिथिलाके मन्दिर सबके गप कह कहि रहल छी अच्छा मन्दिर अछि अहाँके बगलमे कोन भगवती के भगवान के मंन्दिर अछि
मिथिलाञ्चलमे प्रसिद्ध अछि कामख्या माता आ पूरे भारतवर्षमे दूइए जगह हुनकर मन्दिर अछि आइ अपनासभ ओकरे बारेमे अगर गप सप कयल जाय तऽ नीक रहतै।
हँ, कामाख्या मन्दिर आसाममे छै ने।
ऑल ओवर इण्डियामे, सम्पूर्ण बिहार भारतमे जे यऽ ने, ओ दुइए टा यऽ। एकटा आसाममे यऽ आ एकटा एहिठाम अपन गाममे छै, हमर सभके मजरा पूर्णियाँ। जिलाके अन्तर्गत आबै छै। के नगर प्रखण्डके अन्तर्गत मजरा गाममे ई मन्दिर अछि।
अच्छा अच्छा
बहुत प्रसिद्ध मन्दिर अछि। इहो
अच्छा कमाख्या भगवतीके?
कमाख्या भगवती के। जेना आसाममे जे अहाँसभ सुनने हैब या गेलँ हैब गेल छी ओहिठाम की?
नहि नहि सुन ने छी
सूने छी तऽ हिनकर इ भगवती के पूजा सप्ताह में दुइये दिन होइत छै। एना
एक दिन आसाममे होइत अछि। सटट न शनिवारके आ एक दिन मंगलके जे छै, अहि ठाम होइ या अपन सभके, हमर सभके गाँवमे मजरामे। शने के ओहिठामका पट जे रहैए, बन्द रहैए आसामके। एहिठाम खुला रहैए, मंगलके मंगलके एहिठाम पूजा होइए, विस्तृत रूपसँ। दूर दराज के लोकसभ आबैए मिथिलांचलमें प्रसिद्ध अछि नेपाल भागलपुर। अररिया बहुत दूर दूरसँ लोक सभके हम देखै छी कि बराबर आबैत रहैए। एहिठामका किछु प्रसिद्ध चीज छै? पान-वरण, पान-वरण कहियो सुनने छियै अहाँ सभ? हेलो हेलो आवाज आबैय?
हेलो
आवाज नहि आबे रहै अहाँके
हँ, की कहै छलनि?
एहिठामका मन्दिरके एकटा प्रसिद्ध। अछि पान करब, पान करब बुझैत छी अहाँ सभ? जेना मनमे कोनो मनोकामना अछि।